हेलो की हाल चाल
ठीक छै अपन कहियौ
बढ़िया की सब भऽ रहल छै
नहि कुछ अहिना बैठल छलहुँ हन
किछ उम्हरके मौसम केहन दिल्ली को दिल्लीए मे छियै ने
हँ दिल्लीे मे छी मौसम तऽ अखन ठीक अछि
तीन चारि दिन से बारिश भऽ रहल अछि मौसम बढ़िया अछि गर्मी तऽ बहुत छले आहन
लेकिन अखन मौसम ठीक अछि
ह इमहरो एखन बारिश होइ छै ठीक छै एमहरोके के मौसम
अच्छा
भऽ गेलै चाय नाश्ता
नहि चाय नहि पीबैत छी हम साँझक सुबहे टा के पीबै छी ओर अहाँके भऽ गेल चाय
नहि एखने बर्तन सब धोलू हैं आब चाय बनते
अच्छा कतऽ छी सासुरमे छी कि गाँवमे
दरभंगामे सभ संगे रहै छै ने सउस ससुर सभ रहै छथिन
अच्छा
कए गोटेसँ बात केलियै एखन तक हँ हँ सभ ठीक
एखन नहि बात भेल हेन हम खाली अपन नानेद टासँ बात केलहुँ हन आर एगो
जी
हँ डाउनलोड केने छथिन ओर एकटा मधु देने छलथ हेन नम्बर प्रिया के
प्रिया ओकर बहिन छै चाचा के बेटी के
हँ तऽ हुनका से नहि बात भेल पता नहि काल कोनो ऐप मे कोनो दिक्क कत भऽ गेल छलैया
हँ नेटवर्क इसू रहै
हँ तऽ नहि काल्हि बात भऽ पेयल
हँ तुलसियोे तुलसीके नम्बर हम भेज देब तुलसियोसँ कऽलेब हम काल्ह तुलसी के कहने रहियै जे आरतीयो जुड़लै कहने रहि आरतीयो जुड़लैएँ फोन कयने हमरा काल मैसेज केने रह पता नहि फोन तऽ नहि केलक एखन तक
हाँ
तुहु बात कहले ओकरो नहि हम कहने रहि नम्बर भेज देब फे हम बिसरि केलियै कहलियै एखन काज शुरू नहि केलियै फेर की हेत नहि करबै नहि करबै
नइ नइ करबै हम तऽ करबै लेकिन हम एतअ हम कहै छीयै तऽ नहि मतलब कोई विश्वास नहि करत
कोनो बात नहि एगो पाहुन के मोबाइल मे हुन को मोबाइल मे डाउनलोड करा देबै हुनको से जखन कोनो गूगल फॉर्म नहि भरब कहबैन भरैल अपन नइ मोन हेत हेतैन तऽ एप डाउनलोड करा कऽ हुनकोसँ बातऽ सकू ओना तऽ नॉर्मली बात कखनो बाहर रहिते तऽ करिते हेबै
हँ से तऽ करै छियै
एपे पर कऽ लेब
हम तऽ कहलियै ओहो तऽ फ्रीये रहै छथिन ज्यादातर हुनका कोर्ट कचहरी के काम छैन मतलब कोर्ट कच मे अपन काम उम भऽ गेल तऽ ओ फ्रीये रहै छथिन ऑफिस मे बैठले रहै छै छथि तऽ कहलिए हन जे कऽ लेब तऽ कहलखिन जे मतलब एहिमे लिखे वला छै जे मैथिली मे लिखअ पड़तै हमरा ओ सम्भव नइ अछि
नइ तऽ ओ हुनका कहबै जे अहाँ गूगल फॉर्म भरबै तखन एकटा देखियौ आहाँ आहाँ हम गूगल फोर्म भरलिया जेहिमे ई कॉल खतम हेते ओके बाद लिखय वाल टास्क भेट तऽ ई तीसटा के बाद फेर लिखावला टाक्स भेटतै आ जे गु ई खालटा एपे डाउनलोड कने छै गूगल फॉर्म नहि भरने छै ओकरा किछ नहि करके छै ओ बस अहाँ ओकरा फोन करबै तऽ बात करतै हमहु हम अपनो बरमे कयने रहि हम हुनकेसँ बात कऽ कऽ के पुरेलियै यै दोसर कऽ केतअ तकबै ओते
तेँ ने दोसरके कते कहबै आओर हम अपन ननैदोे कहबै तऽ हमर मतलब हमर साउस लगै एकेटा फोन छैन आओर हमर ससुर बाहर रहै छथिन तऽ ओ फोन तौन करैत रहैत छथिन तऽ ताहि दुआरे से हम जादा हुनको सँ बात नहि कऽ सकै छी आ गाँव घर में तऽ बुझले अछि नेट के प्रॉब्लम भऽ जाइ छै एक डेढ़ जी बी नेट मिलै छै तुरन्त खत्म भऽ जाइत छै
तऽ हुनकोमे कहबनि जे अहाँ काज नहि करू बस हमरासँ बात करल जे अहाँके कॉल खतम भऽ जेतै य अपन डिलीट कऽ देबै ओ फर्म भरि तखन ने हनका टास्क भेटतनि नहि फॉर्म भरथिन गूग फॉर्म नई भरथिन तऽ टास्क नइ भेटतैन खाली एप पर अपन एककाउंट बना लेतै
हँ एतऽ तऽ हमरा नेट के दिक्कत नइ छै नेट एनाहुँ वाई फाई लागल छै तऽ नेट के दिक्क दिकक छहिये नइ हमरा मधु केने छलैथ तऽ हम कहलियै हँ किया नइ करबै फ्री रहै छियै तऽ किया ने करबै मतलब बात केला सँ अगर दू पैसा आदमी कमा लेतै तऽ एहिमे कोनो दिक्कत थोड़ी छै
नहि हमरा आइयो छ सौ रुपया एलै बारह सौ रुपैया टोटल हमर एलै एखन कएटा ई बाइसम तेइसम कॉल हेतै एखन सायद कते कॉल तऽ रिजेक्ट भऽ जाइ छै नऽ
हँ रिजेक्ट काल्हि हमरो ओ प्रियासँ केयने छलिय हे तऽ रिजेक्ट भऽ गेल छलै हे कॉल
ए एकटा निधि दीदी छथिन वर्षाके मामी बेटी हुनकासँ हम जतेक कॉल केलियै बात भेलै नीकसँ ताकर बाद रीजेक्ट भऽ गेल पता नइ की होइ छै
अच्छा बात भऽ जाइ छै तकर बादो रिजेक्ट भऽ जाइ छै
निधी दीदी से हमरा सेह भेल रहै बात केलियै बारह मिनट कते नीक छ मिनट सात मिनट टाइमो देलकै जे एते कालके रिकॉर्डिंग ठीक छै ताहि के बाद रिजेक्ट कऽ देलकै कखनो कऽ एनाहुँ होइ छै
अच्छा आओर बच्चा सब ठीक अछि
हँ हँ सब ठीक य तुलसी हमरा काल्हि केने रहै ओकरो दऽ देबै अहाँके नम्बर कहबै कऽ लैय लऽ
कहि देने छियै ने जे मतलब आरतीयै जुड़लै हन तऽ कऽ लेब बात
कहलियै आरतियो जुड़लै तऽ जुड़ेलकै मधु मधुए जुड़ले हेतै हम ओते नीकसँ नइ पुछलियै हमरा वाट्सप पेप पर बात भी
हँ नहि नहि मधुए जोड़लखिन हमरा फेसबुके पर केने रहथिन सेंड केने छलखिन हं हँ नहि विश्वास होइ छै हमरो नहि हमरो नहि विश्वास कीयाकि एतऽ तऽ हमर अपने जैधी सब छथिन तीन चारिटा जेधी छै दीदी के बेटी सब छै तऽ मतलब नहि ओ सब अथी
नहि एते एते जल्दी नहि तऽ हमरो नहि भेल बहुत दिन तक हमराटास्के नहि भेटल अहि बीससँ टास्क भेटल तऽ हमरो नहि विश्वास होइत रहै हमरा मधु कहबो केलक फेसबुकप पर सभके कहबि से नहि हम कहलियै पहिले हम करबो किछु बुझबै तखन तऽ हम दोसर के कहबै
कहबै हँ हँ कुछ समझमे एतै तकर बादे ने अहाँ दोसर कहबै से बात भऽ जाइ छै
बड़सो कहल मतलब हमरा सबके पहिले ई सब खुछ छलथि जे कॉल रिकॉर्डंग होइ किया अगर रिकॉर्डंग तऽलक ए आ ट्रेनिंग करबाबै छै मैथिलीक के ताहि दुआरे होइ छै चलू ठीक छै तखन
हँ मैथिलीए बजबाक छै आ नॉर्मले बात तऽ करबाक छै
हँ हँ बस बात करऽके जे आ मैथिलीमे जे बात करै
हँ
हम थोड़े ने किछु नहि करबहु लिखयवला जे अबैत छै ने ओ कनि रहै छै
हँ लिखैमे कनि प्रॉब्लम हमरो मैथिलीमे भऽ जाइए पर धीर धीरे सुधरि जेतै
नहि तऽ हम हमर लिखय वला काज हमर शुरू मे भेल रहै ओहिमे हमरा फेलके पता नहि फ टेस्ट फेल कौपि कियाकी कि शुद्ध मैथिली जेना बाजै छै किछु आओर लिखाइ छै किछु तऽ ओहिमे होइ छै ओ ने
मतलब शुद्ध शुद्ध लिखेबाक चाही
ओ जेना बजैत छै तहिना लिखत रिकॉर्डिंग अहाँकेँ भेज देतता ओहिमे जेना ओ बजने छै हरियर उज्जर पीअर जे बजने छै से लिखऽके छै सीधा
ओ
चलू ई कॉल वाला पहिले पूरा हेतै तकर बाद देखबै कोशिश तऽ कर कोशिश तऽ करबै
आब हुनको मोबाइलमे डाउनलोड क देब कहबै जे अहाँ फेर डिलीटऽ देब कॉल पूरि जेतै तऽ कोनो बाछ नै अहाँ नहि काज करब हुनको पाय भेटतैन दुनू गोट के पाय भेटत ई नहि छै जे अहिंटाके भेटत हुनका कनि अहाँ से कम भेटतेै अहाँ फोन करबनि आ हुनका हुनका कनी कम भेटतै कि सु नहि सेहो छै
तऽ मतलब हम एम्हर से अहाँके कॉल करब आ मतलब अहाँ ओम्हर से करबै काॅल तऽ दुनूके पाय भेटत त आओर मतलब की जोड़ेत ने जेना अहाँ एखन फोन केलियै हन हमरा तऽ ई कॉल मे एतै ने रेकौडमे जे म मतलब हँ बात केलिय हन अहाँ से
तऽ अहाँकेँ कॉल जतेक अइ ततबे रहत अहाँ ककरो आगाँसँ करबै जेनाकि यकि अहाँकेँ एखन पाँच टा के टास्क भेटल हैत
हँ हँ पाँचटा के भेटल हँ
हँ तऽ एखन एकटा अहाँ अपन नॉलेजसँ आगाँ से केयने हेबै?
हँ
ओ एकटा पीएचडी चारि टा एखन करलए आओर हेत? चारि टा एखन देखबै, तऽ ओहिमे ओतऽ।
हँ, चारि हँ, चारि गो देखबै यऽ, मतलब जे चारि कार उपलब्ध अछि।
चारि कार उपलब्ध अछि, फेर पाँचटा भऽ जायत तऽ पाँचटा दै छै। तऽ अहाँ फेर हमरा अगर करितियै, तऽ ओ तीनटा भऽ जेतै तहन। तीनटा काज अहाँके बचि जेतै आ पाय एना बनैत छै ने, हमरा जतेक बनतै, जेना अहाँके एखन हम केने छी। तऽ हमरा अहाँसँ कनिक बेसी बनतै पाइ से होइ छै पाय दुनू गोटेके हेतै। हम अहाँके केलहुँ हेत, अहूँके हेत। अहाँ हमरा करबै। हमरो हेतै, लेकिन अहाँसँ कम। जे काज करैत छै, ओकर कनि बेसी बनैत छै, से होइत छै।
ठीक छै तऽ करै छियै। एकटा तऽ अहाँ भऽ गेलहुँ, आओर देखबऽ वर्षसो नम्बर भेजि देब, तुलसीयोसँ बात। क लेबै
बर्षा तुलसी के हम भेज देय छी बर्षा के काॅल पुर गेल छै
वर्षा के पुरि गेल छै। तऽ मतलब हम नहि कऽ सकैत छियै बात
नहि आबो नहि करतै बात हमरा तऽ सएह हमरो से एकटा दूटा बात भेल ताहिके बादल हमर कॉल पूरे हमरासँ नहि हेतौ, एक सए अस्सी मिनटके कऽ रहै छै। कहलके एक सए अस्सी मिनट भऽ गेलै। आब नहि पता, ओहि दिनसँ हम ओकरा नहि केलियै। तुलसीसँ कऽ लेब, हमरासँ कऽ लेब। एखन हमर छै ने, दिनमे दू बेर। एक दू बेर, तीन बेर कऽ सकैत छी। बीस मिनट, पच्चीस मिनट, आधा घण्टा बाद कऽ सकैत छी। तऽ फेर अगर अहाँके एखनसँ कखनो टाइम भेटय, राति एगारह बजे कखनो, तऽ एक बेर कऽ लेब। अहि कऽ क कहि देब, खाली व्हाट्सऐप पर ऑनलाइन एप खोलने रहबै। अगर एप नहि खोलने रहबै तऽ फेर रिजेक्ट भऽ जाइ छै।
अच्छा ठीक छै। हम करब फेर रातिे मे करब आब रातिमे बच्चा सभ अगर सुति रहतै तकर बादे करब।
हँ तऽ जखन फ्री रहब तखन करब आब बारह मिनट एमे कयल जाइ छै। अपने आप कॉल कटै छै। बीच मे काॅल अगर ठीक छै काज छै तऽ लो काटि दे छै ने तऽ कलै अच्छा
आओर की सभ खाना पीना खेलहुं हन
पातली लागभग आलूक चोखा
एखन करैलाके सीजन छै ना गाँव गेल छलहुँ हन की नहि?
नहि कहिया गेल रहियै अप्रैलमे गेल रहियै, चाँदनी दीदी एलआर रहै। ओकरो दुइटा बेटी भेलै, नहि जुड़वा।
जुड़वा भेलै हन
ओकरा बच्चा नहि भेलै ने, तेरह साल बाद ओ दुनू बेटी भेलै। हँ, जुड़वा बेटी भेलै। ओकरे सभके देखऽ ले गेल रहियै
तेरह सालके बाद भेलै। हमरा नहि बुझल छलै जे, मतलब चाँदनीक। बउआ तउआ नहि छै
नहि, दू हजार तेह्रमे ओकर बियाह भेल रहै आ दू हजार पच्चीसमे बच्चा भेलै, बारह साल बाद, पच्चीसमे। ओकरा दुनू बेटी भेलै, जुलाईमे एक सालके भऽ गेलै।
आ मधुके की प्रॉब्लम छै? मतलब, मधुओके नहि भऽ रहल छै, बहुत दिनसँ तऽ।
कहै छै जे हम हँ, मधुके हमरे सङ्गे भेल रहै। मधुक बियाहके आब दस साल भऽ गेलै, दू हजार सत्रहमे भेल रहै। नौ साल तऽ ओकरो भऽ गेलै।
हँ, दू हजार पन्द्रहमे हमर भेलै। ओहिके बाद एक दू सालके बाद हम हुनको देखैत छियनि जे बियाह भेल।
हँ हँ, हमरे सङ्गे भेल रहै। मधुके पाँच मार्चके आ हमर दस मार्चके दू हजार सत्रहमे भेल रहै। मधुके पता नहि, कहैत छै कोनो। प्रॉब्लम नहि, पीसीओएस अथी छै, थाइराइड छै। आओर अन्दर नहि कहैत छै, हमरा कोनो प्रॉब्लम नहि पता नहि। अच्छा
हँ तऽ ककरो ककरो थारेड रहै छै तऽ नहि होइ छै थाइरेडो अहाँ के तीन चार प्रका कार के थाइरेड रहे छै अब तो हमर दीदी के एगो दियादनी छै तऽ एकेटा बौआ भेलै लड़का छै ओ नवमी मे अखन पढ़ै छै आ ओहिके बाद से कते डॉक्टरसँ देखेलकैए हुनको थइराइडे छै नहि हुनको ने होइ छै एकेटा भऽ कऽ बन्द भऽ गेलै
ह मधुओ सेहे कहइ छै ओकरा थाइराइड हेतै तोरमे
नहि तऽ अखन हुनका जादा उम्र नहि ने भेलियै हन देखेथिन तऽ भऽ जेतै
खेबाक छै कहे छियै शायद दरभंगा मे कतौ देखबे छै अबे छै ननैद छै दरभंगा मे पता नै की कर छै शुरूमे ओकर साथ सब कहै एखने की हेतै एखने की हेतै एखने की हेतै लेकिन ओकर माँ तऽ सबदिनसँ देखबै छै आ एकर ए ह एकर एज ने अपन ठीक छै जे छै पच्चीस साल छब्बीस साल जे छै